हेलो। हेलो। हेलो।
हँ आ जाइ छै। अहक अवाज जाइ है। हेलो।
हँ आवाज आ रहा है बोलियो न।
पूरा। आपक पूरा टासस्क पूरा हो गया।
ओ खुलिएे नहि रहा होये नहि रहा है
आ मतलब क्य कहते क्या बता रहा है
ओ जिसमे कॉल करने वालला सिस्टम आता है न
हुँ
े तू नहि होता लिखा जाता सुष्टिकरण ऐसी कुछ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजे
नहि मतलब ने जिसे मतलब जिसमे कॉल करते है न उ उसमे भी न होता होगा आप मेे पे कॉल कीजएगा ने तऽ मेे पे शायद होगा उसमे चेक कर हँ ठीक है कीजए
करतेै आज तक तऽ चत